करमी छै कु्तऽ
गर्मी बडड़ लगैया
बड
कियए
की अहाँके क नहि लागे है कूलर मे
किया लागत हमरा तऽ एकदम मस्त एकदम ठंडा लगैत रहे छै एकदम देखबे करै छीिय अहाँ जे चदर तब तऽ ओहि क हम हराएल रहै छी
गर्मी तऽ ओनहो हेतै ने बड
बाप रे गरमी तऽ तते छै ने जे मत पूछू
बाप रे हमर दिमाग उबलि जायत ओतयसँ तऽ हम भागय लए फेर कोशिश करब
क दिमाग उल मान कऽ चलू अहाँ जे छै एकऽ अहाँ भोर मे तऽ रहबै हमरे संगे ठीक छै ने परका वाला रूम मे आ फेर जेना ऑफिस चलि जेबै तऽ दुपहर मे ते नहि रहि सकै छी यह किया तऽ गर्मी लागत बहुत कूलर कूलर अगर अहाँ गेट खोलिके हवा लगेबै तहन अहाँके कूलरके हवा ठण्डा देत पानिओमे भरल रहतै ठीक ने अगर अकेला रहऽ चाहै छी तऽ कम्फर्टेबल जोनमे आ नहि तऽ फेर अहाँ नीचाँ रहबै तऽ नीचाँ अम्माँ रहथिन भऽ सकै छै अमन रहथिन तऽ नीचा मे रहब अपन मोबाइल तोबाइल चलायब अपन ठीक छै बात विचार करबा आ मां सबसँ टी वी ती वी देखब
तऽ नीचा गर्मी नहि लगतेै
नीचा गरमी नहि लगै छै अगर मोन बेसी उबियात ने जे अकेला रही तऽ आराम से ऊपर चलि आयब पानि एहिमे भरले रहै छै बस गेटके पास गेट खोलि कऽ कूलर रहतै हम अहांकेँ सीखा देब आ एकदम कतनो गर्मियो रहै छै ने तऽ ओ जे हवा घीच घीच कऽ पानिके थ्रू फेेकै छै ने तऽ ओ कूलिंगे लगैत रहै छै
त अखन त कूलर नया छै ने एहि ल अच्छा हेतै ने
किए कूलर नया छै कूल पुरान हो जाइ छै तऽ की गरम हवा दै छै
हं
ओ बंहि कत्त देखने छियै अहां यै
सुनना की पता हेते तऽ एसी सबस अच्छा ह
ऐं
एसी सबसँ अच्छा होय छै
लगा देब लगा देब आब
ठण्डा
पाँच मिनट म क्य टन के एसी अय
से हमरा की पता ई सब हम नहि जानै छियै
एगो पोर्टेबल एसी आबै छै अहाँ आबु ने
पोर्टेबल एसी ओइमे कि ई की होइ छै
टेबल ए सी होइ छै ने जेना कूलर छै ने सार तेनाहिते ओ रहै छै छ घुसका क दायाँ लऽके चलि जाउ बाय लऽ के चलि जाउ आगू लऽ के चलि जाउ पाछू लऽ के चलि जाउ ओ चलेबे ने तऽ ओहिमे ए सीए जगह पूरा फंक्शन रहै छै
आ ओ ओ कतेके दै छै
तऽ ओ सब तरा लगै छै दस की बारह हजार मे पड़ै छै
तऽ तऽ ओ ज जाादा अच्छा हेतै
हँ तऽ ठीक छै ने अहाँ आयब ने बाबू हम अहाँकेँ सभटी फैसिलिटी देब किएक चिन्ता करै छी अहाँ अहाँकेँ लगा देब गर्मी बेसी लागत लगा देब अहाँकेँ चिन्ता नहि करू
ठीक छै ठीक छै ठीक छै
ठीक छै ने बेस विश्वास करू हमरापर बुझलियै प्यार करू हँ ह ह ह की भेल गेल
बाजू
अरे बापरी मतलब अ ह ये जाहिके लेल हम व्याकुल छी सएह ने हयत
विश्वास तऽ कै ब कि हम प्यारे करू से तऽ भूलि जाउ किय हम तऽ करब झगड़ा
तऽ ठीक छै ने त अरे देखियौ प्य अच्छा अच्छा ठ इे की एडवानटेज य
क क्य छी भूत के नहि मार के इन्सान
बताउ भोरे भोरे सुति उठ के सबसे पहिले डाटलो हमरा अरे बाप रे की भेले नहि भेले हमरा किी समझमे नहि सिलची त धऽल एके सुरमे त हमम सची छल हम सोचे छललि जी एना क गरमायल छै फेर कहोल बेचारी भूखल छै नहेले सुोनेले हन ओहि पर खोजी बार नहि छै ह
ह तऽ ताहि दुआरे बेचारी झाड़ि रहल छै तऽ हमहूँ चुपचाप सुनलहुँ बेचारा की करू हम सिटी लाइन धऽ लेलहुँ अपन भगलहु चुपचाप ऑफिस क आ जङंगगली बिल्लीसँ नोचा नोची करए
ह हू
ह तऽ नमक एखन नहि खेनेब ने
नहि काल्हि खेबे आइ आइ हमरा ले ट्यूशन वाली बनेने रहे पनीर के सब्जी पूरी खीर सब चीज हम कहलै मैम यहा बहुत बहुत गलत करे छी जहिया हमरा नहि खाय के य तोहिये अच्छा बना देले त घर कहे रहे नहि मैम हमरा नहि पता रहे जे न खायके बड शौख से बनेने
तऽ कहलियै ने जे ओकरा फ्रिजमे राखि दियौ बढ़िआँ जका
देब हम अहाँके दिन मे भेजबायब
कथी क फरे मतलब अच्छा स्कुलतै बच्चा लग क तऽ
बाकी
कोन नाम छै बचागा
पृथ्वी बड माने छै हमरा बड्ड एकदम अपना ऐसन आ गेलियै तऽ पूरा रूम चिल्ड ए सी के हम खेले पृथ्वी हराा आने से पहिलेी चलाय अठ तऽ कहलके हँ मैम हमको को लगा ना कि आप गर्मी में आइय परेशान हो के इ ले वहन ले चला देलियै हमे भै ने होतौ तऽ पृथ्वी ल कछ खरीद के लऽ जेयबै अच्छा
कथी कथी खरीदौ अथ ने
स्टाइल वाला नहि आबै छै सुन्दर सुन्दर ओ सब
अच्छा अच्छा
तऽ आर आर हमर ने आइ कोमल ने छै हमरा स्कूल मे कोमल जे छोटकी हाइट वाली लड़की ओकरा हम मल से आनने रहिय दूगो टॉप तऽ टॉप हमरा नहि अच्छा लगैत रहे तऽ एगो जुड़वा दुनू एके जैसन रहे त एगो हम रखलियै एगो एकरा दऽ देलियै खूब खुश बहुत
हँ तऽ फ्री मने
तरहके हमको अंजलि मैम दी है
हँ ठीक छै कोनो बात नहि छै
लगैत रहै हमरा पे तऽ नहि लगैत रहै हमरा लैत ओकरा पे बड्ड नीक लगैत रहै
तऽ अहाँ पर क्य नीक लागै छलै मतलब
उ मेन जदा फल रहे ओकर हाइट छोटा छै तिका मोी छै त उ पहिनलके त ओकरा पूरा फिटिंग भ गेले
अहूँ को तऽ हाइट छोटे है ये हे अहूँ तऽ एके बीत ग
ओ हमरासँ ज्यादा एकबीतके छै
तऽ ओकरा नीक लगै छै अहाँके कए नीक लागय
की ओइसन ओइसन ओ पहिन लै छै हमर स्टैणडर्ड नहि छै ओ हम नमन प त कि छी एहन एहन हमरा ट्रंक मे पूरा कपड़ा भरल छै ह हम ओकरा दही लगबे तऽ
अहाँ एबै ने तऽ अहाँ अहाँके सिक्स पॉकेट वाला लोअर किन देब
भाग हम उना नहि जैब जाऊ हम जींस लेबै एगो अच्छा उहो हम ऑनलाइन मंगेबै
ऐह बहिन एतऽ फिजिकल जाक देख के सुनिक जिन्स जिन्स लेब अहाँ
नहि लेबै नहि लेबै
अरे लेब ने सुनू ने अहाँके लोअर एगो दूगो कीन देब ओ जे सूती वाला हइ छै ने दूगो तीनगो की कहे छै हम नहा के भेजबे अहाँ के सगे जााके टी शर्ट लऽ लेब जे गर्मी मे घर पर पहिरे मे एकदम
नहि नहि नहि हे सुनू ने हमर एते हम खरीदबै से हम अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद लेबै अखन मुँह बन्द कर सुन ले
तऽ गर्मी मे बड गर्मी मे जे बपहारि काटैत रहै छी जे बाप रे बाप गर्मी लगै लगता है एते दिमाग नै यै जे सूती के कम्फर्टेबल लोक
हम सूतिए पहिने छै अखियो अखनो सूतिए पहिनने छी छी ठीक छै एलेल भाषन नहि इसकुल जाइ लए नहि छै किआकि इसकुल जाय लए हमरा पास सभ भारी भारी सूट छै तऽ लेबै तऽ हम सूट उट लेबै कॉटन के ओहो हम एखन लऽ लेलियै ह हमरा नहि चाही
घरपर पहिरै लेल कहै छी अहाँके कनी ह
छै पहिने छी नहि नहि नहि हम कोइ काम के चीज लऽ लेबै हमरा जे छै एखन नहि लेब लेबै तऽ दूगो उ कॉटन के पैंट नहि आबै छै
हँ
पॉकेट उकेट वला नहि पूरा सुती के पैंट
मतलब लोअर ने
लोअर नहि होइ छै ओ पेंट होइ छै फूल ऊल बनैल रहे छै ओहिमे अथी उथि ह ह एगो हाफो वाला आबै छै एगो फूलो वाला आबै होइ छै
तऽ अहाँ हाफ पहिरबै
हाफो पेन्ट सोचलियै हन
घरमे ने हँ तऽ ठीक छै लऽ लेब खरीदा देत अहाँके
तऽ उहे लेबै एगो ओहो हम जाके हमरा सस्ता बुझेतै तभे नहि तऽ हम नहि लेबे
हँ आ नेहा कऽ भेजब जा कऽ लऽ लियअ
अहाँ चलब
अरे हमरा ओ जगह नहि ने देखल छै
जा तऽ साथमे चलब अहुं
अरे साथ मे तीन आदमी केना जेबै अहाँ दुनू आदमी स्कूटी से जाउ लऽ कऽ चैल आएब
तऽ ऑटो से चलबइ हम नहि जानै छी आ
अच्छा ठीक छै ऑटो स नै तऽ कैब कऽ लेबै ख की कैबे सस्ता पड़ै छै रौ बहिं कैबे सस्ता पड़ै छै आँय हम जे हम जे अम्बाला गेल छलियै एतऽसँ पता यै अहाँ के काएब पाँच सए रुपआ पहिलके पाँच सए बाइस रुपैआ आ ओ कोनो गाड़ी करितियै ने मान कऽ चलू कैब छोड़ि कऽ कोनो उएह कार करितियै तऽ सह हजार पन्द्रह सए रुपैआ लेैतियै ओ
हँ हँ से तऽ छै
ता पड़ै छै
अच्छा ओ तऽ मेट्रो उट्रो चलै छै
मेट्रो नै छै तऽ इमहर मेट्रो नहि छै
अच्छा
मेट्रो नहि छै तऽ अहाँके मेट्रोके की जरूर पड़ि गेल अहाँके
अच्छा हमर तऽ एग्जाम उग्जाम हेतै तऽ आगरा जायके चक्करमे दिल्ली आना जाना लगले रहतै ने
हँ औ बंहि अहाँके तऽ दिल्लीएसँ प्राण जाय रहल य अहाँकेऽ दिल्लीए जेना सबसँ बड़का लगैया बहि जरूरी ऐ यै एं
हँ किस्मत देखियौ ने कॉलेजोह ओनही भऽ गेलै आगरा मे
हँ आगरामे कॉलेज यऽ
हँ
अच्छा ओ जे गेल छलियै अय बेर परीक्षा दै लए
अरे परीक्षा तऽ इन्ट्रेंस जतहु लैत छै ओतहि लैत छै लेकिन कॉलेज अलग अलग जगह दैत छै ने
अच्छा अच्छा तऽ कोनो बात नहि छै अगर ओहन बात हेतै ने तऽ एतऽसँ तऽ चारे घंटा रास्ता छै
हँं हँं अपना सब चलब मजा से एग्जाम उग्जाम द के चार दिन बाद आइब जायब
हँ तऽ चारि दिन बाद चलू कोनो बात नहि छै चारि दिन बाद चल होटल मे रहब मस्त अहाँके परीक्षा दिया देब आ मस्त ओतसं घुमि कऽ आराम से चलि आयब की
हँ हँ ठीक छै राखू
हँ ठीक छै